हेलो
हँ हँ ठीक छीही
हँ ठीक छियै
कहलियौ जे काइल किया ने गेली परी
काल्हि खुना रहै समय खूब ठीक नय रहै
कलकै की जे बर्स बरसा नहि होइ छलै तू जे कहली जे मौसम ठीक रह छै तऽ हमरा भेलै पानि तइन होइ छै तेहं कहे छै
पाइन होयत त नहि रहै पानि होइत नहि रहै रस्ते पेरा पानि अगर पकड़ि लेतै त कनि खराप लागे छै ने काज आ परोजन नय ने छिये जे अति अनिवार्य रहै गेलय एगलो स दू टा शन रइब बढ़िआँ बीत गेलै तऽ ई गेलै ने एकरा अपना उफा नय रहै
हुँ
एहिमे एहन समयमे हमरा कनी काल्हि कनी केना दन लागल तै हम अंठा देलो
आ बाजि देलियै एनाही बाते करैमे ओकरा लग तऽ ओ बाजि देलकैय जे हमहु जेबौ आ ओ परेशान छैय फेर राति गड़बड़ेलैय हन ओकर बेटा बुझ सा साढ़े एगारह बजे रातिमे कहा दन अनुपमके फोन केने रहैय। कैल रैब कैल रैब छियौ तु आ एकरति ओकरा इ नै बुझऽ दियैह जे किछ हमरा बुझल अनेरो मौसीक के भेंट करैय एलहु ह कहलकैय देख किएक हम जेबै तऽ हमरा ओकरास भऽ जेतैय झगड़ा जे बात छियैय बाते बातेमे हम ओकरास लड़ि जेबैय
हुहुहुहु
हम जा कऽ की करियै
लेकिन ओकरा सन्तुष्ट लय जाइके चाही ने ओकरो
हम ओकरा फेर फोन कए कऽ समझ फोन फोन कऽके समझा देलकै हम क अपने कानलो हन पपा लगमे जे एकटा लोक नीक बेजाय बेटा क कि बेटी कोनो दिक्कत रहैय छैय घरोवला लग बाजिकऽ आपम आत्मसन्तुष्टि लैय छैय। या छोड़ि दैय छैय जब अपन जे करेयक हेतैय करतैय आबुह अथाहमे पड़ल रहेय। छैय भगवान ककरो नै एहन बनाबियह।
देखी माँ जब तक घरवला रहलैय। तब तक ओ शान्ति स नहिए रहलैय कहियो। गहनक किछ न किछ न
लरे झगरैत रहै हेय एम्हर एकरा सबक परेशानी एकर कोनो टेंशने नै रहैये एकदम फ्री मेड रहैत रहत रहै इ।
एकरा सबके त ताबत कोनो मुॅह कान रहबे नै करेय।
रहैय कोना नै।
रहैय।
आ पुतहु एकरे टेंशनस बापो गेलैय सब कहैय छै। कार्तिक छी आ कहने छलैय छोड़ा की करिते तुरन्ते लोक के नै अपना बेटा बेटी कतेक झापके राखे छैय गे के अपन बुराइ परोसने घुरैय छैय लोक लगन
चाहलक जे शुरुआत मे जे कनि सुधेर जेतय तैय सुधेर जेतेय इहो तऽ लोक लास्ट लास्ट तक चाहलक।
इहा बात लाज लाज लागैत छैय कतहु बाजैत किछो करैत। एइ एइ सबस कोनो धैर्य। सरिया जेतैय ओहिस आब होइ छैय कि जे ओ आओर होइ छैय
ह अइ गे माँ बाजेबमे भुकैयमे समझदार बुधियार ऐहन पर
वैह पपाक कहलियै पप्पा कहलखिन जे एतौ जे, आयल रहय से देखलियै हमरा सामनेमे अनुपम से भने ओ कप। कोनो ओ कहैय छैय हम बड राजा छी आ इ कहलक जे तोरास हम कमजोर नै छियौ।
अनुपम।
बुझलियै, हँ हँ एकरो हँ एकरो ने रहै छै बड़ गरमी तखन
हुँ ओकरा सँ नहि पटै छै एकरा ओनाहियो, पहिलयो बच्चो से नहि पटै छै।
हँ
की दिक्कत, बहुत दुःख होइया काल्हि परसू हम केने रहियै फोन। अपर्णा कऽ ओनाहि नॉर्मल अल तऽ नहि फोन करने रह य। केने छलियै त नहि उठेलकै फेरो कएल शायद। देखलियै फोन आयल छलै तकर बाद फेरो हम नहि कऽ पेलियै।
नहि उठेलको तऽ ओ प्रैक्टिकलसभ हेतै ओकरा। चलि गेलै हेतोव ना।
नहि नहि ओ नहि उठलकै हमी नहि उठ। खा पैलहूँ
अच्छा
ओ हम केलियै तऽ ओ नहि उठा पेलकै लए ओ बच्चा सब मन ल तऽ रहि छै तैहि दुआरे
नहि ओकरा ए-एखन हाँ
आ ओ केलकै फेरो तऽ हम नहि देखलियै फेरो काज सब रहै छै न माँ घरमे बहुत तरहक। फेर कओ नहि पलियै कॉलफेर चलि जेते की रहतै एखन
तब कहलक मौसी कालिह खुना जे बच्चा लए क क़हबे त केलियौ जे बच्चा लए क
हूँ
इच्छा छै जे लए आनियै हन भरि जाड़ ओकरा कहुना पोएस दियै साउस बूते नहि किछु होइवला छै
हाँ मौसी हमरा कहने छल ई बात जे कहए छै साउस जे गाँंव लऽ जेबै कबुला पाती किछो छै से सब गोर सब लागे लए लेकिन ओतौ जे जेते तऽ पॉसिबल नहि छै क्याकि एकरो जते हम बुझे छी छलियै जे बुधियार छै सम्हारि लेतै एहन बला बात नहि छै हमही सबटा चीज करै छलियै हम कहलिये गै हमहूँ क लेगे मौसी ओना ही ककरो मतलब सेवा कऽ देना आ बच्चा पालयनामे अन्तर नहि होइ छै केओ जाय आबै छै तऽ ककरो अच्छा खासा दीमागदारी लोक कऽ दै छै आ बच्चा पोल्स
के सीखै छै, सेहो ओ केकरा देखलकय।
ककड़ा देखलकै उएह हम कहलियै एना नहि एते तू सब
त ओकरा
तऽ ओकरा कहलकै जे हमरोज चलि आबै एतहिये। अपन कनि दिन रहते तऽ ठीक रहते हमहूँ कऽ देबै ओत जाक तऽ हमरा नहि पार लागत नहि तोरा कना हेतो स्कूल छो फेर तऽ एते कहिया जेते कहिया पटना ओ कहलको की कहिय बनी जेते केयला
नहि नहि से सब
ओ हमरा माँ गे पार एहिबेर नहि लागते जेनाइ तेनाइ
कए दिन तारीख कहलकै प्रैक्टिकल होयवला छै।
हँ-हह कनि देखतियै जाकऽ बच्चे के कि ओकरो आ कखनो नथीयो सेहो सब नहि बनै छै छठिहार तऽभैले नैइ किछ दैबे देबहो तब नै न केलिये हन तऽ आब हम ऐखन
किछो ने बच्चा के ऐक रति जाय के देखनाइ जरूरी छलो जहन चलि गेलखिन बच्चा होय बच्चा होयमे गेल गेलही ओहिस पहिले गेलही तऽ एक रती बच्चा के ले के जहन पटना पहुंचल छै तऽ ए दू चारि घंटा टाइम लागते
अरे तू नहि बुझे छीहीन एत बहुत सारा दिक-
तऽ ओकरा बजाइए लहीन ओकरा बजाइए लिहींन एकबेरा सेहो नहि भऽ सकै
नहियो आब सीधे बजा नय ने सकैत छीयै ओकरा लेल करैट अछि करऽ पड़तै पहिले पहिले बेर एतै तऽ सीधे बजा लियै।
नै नै नै ओहि हिसाब से बजब परतै। ओल ओ आ और बड़ महंग हेतौ।
तऽ उहो छैय नै। एखन कनि एमहर उम्हर आब। सोचै छियै की गुड़िया एतै तब तक एतह रहतै न।
तऽ ओहि मे बजा लेछीये एक दिना।
बतियाके पुछि ने ओहि सब जे।
ककरा हम फोन केलिये तऽनैउठेलके आ एखन आब फेरो की कहिये। आब एकरा आबे के तऽ अखन ठीके नै छैय। टिकट कन्फर्म नहि भेले हन तऽ हम दोसर के की नोतियए सेहो छैय ने बहुत सारा बात गे।
हाँ हाँ नहिये भेलै हन कन्फर्म।
एखन तक कहाँ भेलै हन आब नहि हेते तऽ फेरो तत्काल तत्काल में बनते। की केना हेतै। तऽ जखन पूरा कोनो चीज अथि भऽ जाइ छैय तखने ने लोक कहे छैय तऽ नीक लागै छैय।
हाँ।
भेलए नै गेलै किछो तऽ हम सबके नोतने की घुरिये तुसी बता।
है उ आठ दिन ओकरा एखन रहैये पड़ते साइद बीच मे ओकरा प्रैक्टिकल सब हेतै ने फेरो। इ सबके बादे ने जेतै ल। ओना आठ दिन रहले भए गेलै बारह दिन। हो गेलै आठेगो दिन बचले हन बीचके।
हाँ उ कहलके हन जे पन्द्रह तक देखैत छियै पन्द्रह तक अगर नहि कन्फर्म हेतै ने। तहन करा लेबै। केन कक त कल मे करा लेतै नय तऽऔर समय बढ़ि जेतै तऽ एकरा छुट्टीयो तऽ आब एके तक छैय। चल दू चारि दिन एक्स्ट्रा लोक रहि लेतै। तऽ ओहिसे बेसी तऽ नय रहि सकै छैय। सब स्कूल खुल जेतै तऽ फेरो दिक्कत छैय। जते समय आगू बढ़तै तते तऽ एकरा दिक्कते छैय न। चारि दिन तऽ जाइए आबै मे लागि जेतै एकरा
उएह ने हम कहलिये जे बीस के टिकट बनेलकै चारि दिन तऽएकर के चलि गेलै बीचमे बचलै कैए दिना।
सैह माँ कहलखिन एते दुर से आबै छैय केना रहते नै दसो पन्द्रह दिन तऽ फेर की पाबै के मतलब मैले।
हँं ठीके हमहूँ इएह एखन एबै से बढ़ियां नहिए अइतै आब आ एखन नय एतै त फेर ओकरा एते छुट्टी कहियो हेतै ने
अहियो मे नहि एते तऽ एकर परीक्षा छलै पर परीक्षा छलै ताहि दुआरे ऐले। अच्छा हमरा हिसाब हमरा से एके तारीख के भ।
हाँ हाँ हाँ
हम तऽ कहने रहिये एक टिकट बनाय लीयह। लेकिना ई सभ चीज आबि गेलै त दिक्कत भ गेलै तै दुआरे ह आब आबि जाय केनाहु कऽ बड़ मोन अथी छै कनि आब हमहुँ सब एते मोन बना लेलियै आब नय आबै कऽ तऽ बाते नै छै हमरा तऽ इहे टिकट भऽ जेतै कन्फर्म बनल हँ अकर टाइमिगो ठीक छै ओतहो सँ एतहो आबै कऽ आ नय तऽ फेर कुछो तऽ कैय लै जेतै एहन तऽ नइ छै गप
हुँ
की की होइ छै आ पता नय जहिया सँ टिकट बनलै कहै छलै हगै हमरा तऽ कपड़ो सभ नय छै किछो तैयारियो नय करै छियै हम कऽ तैयारी ओ सब करही तकर बाद पता मतलब कनि अथियो केँ लागतै जे हँ एकरा टिकट केँ किछ करिये भगवानो सोचथुन तू नइ तैयारी करै छथिन अनठेने विध्या ओ सब तऽ जे दौड़ रहल यऽ हसै छलै कहलकै ठीके करिअइ की हम कहलियै तऽ करभी ने एगो दूगो कपड़ा उपड़ा निकाल बैग वैग मे निकाल ओइमे राखही तखन नऽ लागतै जे कतहु जाय आबै छही तऽ कहलकै हँ
हुं हुं हुं हुं हुं
सही बात छै ठीक छौ माँ राखै छियौ एगारह मिनट भऽ गेलौ
ठीक छै राख
हम देखै छियौ लगै कऽ फेरो अगर लागि जेतय तऽ कऽ लेबौ कैए लै छी
ठीक छै